ठीक ह
तऽ हाल चाल छै सखी
नीमन छै चची आन बताव।
हमरो हाल चाल सभ ठीक छै। और घर मे सभ बाल बुतरु सभ सभ परिवार सभ कैसन छै।
घर मे तो सभ नीमन छै।
हमार बुतरू तो आज बेडे मे सुसू कर दे छै।
छोटा बुतरु सभके तऽ बड़ी ध्यान देबेके पड़े ने सखी। नहि तो अभी तो बुतरू छै ने तऽ जड़सन ध्यान देबे के तऽ पड़े ही न
हैं नहिस। वैसे तो बाथरूम ने आ रहै बड पे। मौसम मे ने नीक कर देय छै। तऽ बारिश भए छै ने तऽ ठंडा लगल छै। बड़ी एने ओने कुदैत रहे छैल। रानीद मे सुति गेल छै
ह तोहर इलाका मे तऽ फिर भी बारिश होवे छै हमने इलाका मे त बहुते गर्मी पड़ै छै बड़ी मन अकबकऽ लगे छै। कही निकलेके भी मान नहि करै छै सखी।
हँ बहि एमे तऽ बारिश भाई छै गरमी त। नहु बहुत। पड़ैत छै पर गर्मी जादा पड़ैत छै। तऽ बारिश भए छै।
तो हर इलाका मे कौआ मिलै छै कि ना ओकरा तऽ। हमर इलाका मे तारकून कहे छै।
न छै साकी ए ने। हमार इलाकामे तऽ कौआ ना मिले छै। मिले भी छै तो अभी तक तो हैं नै खायएल छै ए नहि। नै देख छै।
तोहर इलाका के प्रसिद्ध कऽ छै सखी।
हमार इलाका के तऽ आ केन्दु प्रसिद्ध। छै ओर। ह पियार पियार। हिन्दू ई पियार। अ यही सभ प्रसिद्ध छै।
हमनी के इलाकामे तऽ ईसभ ना मिलै छै सखी। तऽ शाम के भोजन के कऽ प्रबन्ध छै।
शाम छै भोजन छै। प्रबन्ध तो रोटी बनै छै सब्जी मे आलू पटल लिटी बनय छै। पटन छै बनाई को।
हँ। कल्हे तो हम बहिन लोगके साथ जद बाजार जाय छै। तऽ हमर बहिन के मोबाइल के कवर खराब हो जाइ छै। वही लगाबै छै हमहूँ एगो। अ बिजली से चले वाला पंखा खरीदे छै। सो रुपआ लग जाइ छै। ओकर बाद हमनी सब गुपचुप खाइ छै। फिर मोमो खाय छै। ओकर बाद समोसा ले के हमनी सब घर आबे जाय छै। फिर कोल्ड ड्रिंकपिलबै छै से हमनीसभ बड़ी मिल जुलके। सब परिवार सब एकठ्ठा हो गेल छै नानी घर मे। त सब माइ हमर मामी सब बात। चित करै छै अपन। दुःख सुख बतिियाइ छै। यहिसब चले छै आर कि करे छै।
हू।
बेस तऽ होय छै।
ह तऽ माइ लोक के की काम छै जरी मनी। उखन के तऽ मोबाइल टीवी मे मन लगे ही नहि छै। ई सब के मन रहे छै कि पर परिवार मे मिल जुल के जरी गप सप मारै छै आओर की करै छै। हँ। अभी तो हमनि के एगो भाय के भी शादी। अ ठीक हो जाइ छै। तऽ देखा न्योता पिहानी मिल है तब। फिर वहं जाय के इंतजाम करे पड़े छै।
कोन कहाँ।
देख। तऽ हमर मम्मी तऽ अभी भीव्यवस्था मे लगेल रहे छै। बलाउज के कहे छै कि हमरा के ब्लाउज सिलवा देवे छै। तऽ कल्हे तो जााके हम कपड़ा लेबे छै तब। खिलाबे दे देवे छै शादी बियाह के व्यवस्था मे हमर माई। ने्योता मिलल नहि रहै छै लेकिन तब ओ। मने मने तैयार करै छै किी। न ओ तऽ वात रेलवे पर। चढै छि
हू।
ह। यही अठाइस तारीख के तऽ शादीक के डेट रखा गेल छै। तब। सब पर परिवार मिले छै तऽ बड़ी मजा आबे छै।
क कतऽ ही बिवाह होवे छै।
अभी तो हमरा के इतना जानकारी न पड़े छै सखि कहाँ होवै छै से। माई तऽ अपन नहरा मे आके बड़ी खुश होवय छै। दिने राते खाली खाना मिलै छै। आर खाए छै आ सुतल रहय छै।
नहिरामे कोन काम छै। नहिरा में तो लोगन के आरामे न मिले छै।
ह। भतीजी के संगे बड़ी बातचीत करै छै तब माइ के बड़ी मन लगे छै। अपन घरमे तऽ आब खाली माइ आर हमही रहै छै ने। तऽ माइ के परिवार के साथ। रहे के बड़ी अच्छा लगेय छै नीक लगेय छै।
हू। ह। तऽ बतेल बताइ ह न कहाँ। कोन भाइ के बिआह हय छै।
मौसी के बेटा के बिआ ठिक होइ छै।
जयनगर वाली मौसीकी।
जगह के नाम ना लेबे के सखी
अच्छा।
ज।
तऽ कैसे जानीब कहाँ भई छै।
बस हमरे इलाका मे होइ के छै तब।
हँ।
इतना जानकारी तो अभी न होबे के छै अभी एक दू दिन पहले ई तो बातचीत। चलै छै देखा देखी। होवै छै तऽ अभी पूरा जानकारी ना छै कि। कहां ठीक होबय के छै
त अ तऽ कहल रहल क। अठाइसे तारीख के तारीख के भय भय छै। शादी।
बड़ी बड़ी जल्दी समय मे हो जाइ छै। कहे छै कि जब लगन हो के डेट आ गेल छै तऽ काहे ले इंतजार। करी ई सब यही सब अब अब ओ। अब मौसी के तऽ मौसी मौसा के हुनका घरके। बात छै तब एकर मे पर परिवार की कहै छै।
नहि की कहै छै।
ह। आओर सखी कार्या के काज सब कैसन चले छै।
कार्या के काम तो नीमन चलैय छै। जब समय मिलैत छै तब पूरा करै छै।
हँं सखी कारिया के कार्य बड़ी न नीक लगे छै। अ सब काज क। के काज सब निपटा के जब समय मिलै छै तऽ। जड़ि बात कर लेबे छै तऽ दू पैसा आबेै के साधन बनै छै अपना जड़ि काज करेै मे जड़ि समय दू पैसा मिल जाय छै।
हम
और सखी बता का बुतरू उठल रहे छै कि नहि
बुतरू ऊठ के सुत जाई छै
ओ। तब तो ठीके छै त ओकरा आर के जड़ि टाएम मिल जाय छै समय जड़ि काज करेके आदमी है जे अपना समय निकाल के जड़ि काम कर लेबे छै तऽ अच्छा होवै छै जड़ि दू पैसा घर बैठले कोए छै कोय काम करे जायके पड़ी तऽ समय निकाल के आदमी के नै घंटा दस घंटा टाइम दी तब जड़ि दू पैसा लगे
हम
तऽ आदमी जड़ि दू पैसा कमा लेबे छै
ह। आमि सुते छै तऽ रात मे परेशान करे छै
हम तऽ का करी सखी अब ब बुतरू है तऽ जड़ि मनी तऽ परेशानी करै छै ही तऽ का करै छै सखी जड़ि तो बाल बुतरू के तऽ जड़ि ध्यान पड़ै छै हे न तऽ सखी। थोड़ा सा हमरा काम छै सखी जड़ि हम फुर्सत मे होई छै त तोहरा के कॉल करै छै ठीक सखी
ठीक है सखी कॉल। नमस्ते नम
हम हम